हू हँ बोलिय पप्पा च लइ
अचछा ऐसे जाारा साढ़े एगारह मिनट होइ गेल न
हँ कोइ बात नहि देखलहुँ
आओर दू मिनट मतलब एक मतलब आधा सेकेण्डमे ने अपने कटि जायत तीस सेकेण्ड तकमे
ह सबब बतैय सारे
तऽ अपने मतलब अपने कतेक आयल रहतै नेन परसेंटेज
हमरो कमे आइल रहा
अच्छा
हूँ
ह
आ बिहार घमे तऽ कमे अयबे ने करै ह
अच्छा बिहार भोरमे कममे आबै हइ
सी बी एस ई बोर्डके नाइन्टियओ परसेंट लोग लाबै छै हमरा ल तऽ ओते नहिए आय सत्तरि परसेन्ट मात्र हइ ओहन ट्वेल्थमे ओ
तब तऽ हमरा त तऽ हमरा सी बी एस इए सँ रहैके चाही
हँ सुबह से जादे आबे है परसेंटेज नाटी फाइभसेंट नाटी सेवनसेटी सिक्टीे सेवेंटीसेंट क ककरो नहि आब है मतलब न थोड़ा अच्छा स्टूडेंट क
हँ तऽ अभरी क्वेस्चन मिललैय तब बत चमक आनै लगलै
हुँ थोड़ा भी अच्छा रहे है ने स्टूडेंट
हुँ
ओकर सेवेन्टी परसेंटसँ उपरे आबै रहए हमर फुफेरा भाय रहय रहए टेन्थमे नाइन्टी फाइव परसेंट ओकरा आयि जाय टेन्थमे नाइन्टी फाइवसँ ज्यदे नाइन्टी सेवन परसेंट आयि जाय आ ई बार तऽ फेर बहन देलक रहे तऽ ओकर सेवन एट्टी सेवन आयल रहय
अपने नहि देलियै तब खाली अपने ह नहि पढ़ल खाली अपने ह नहि पढ़ल
बोल की बोलिए
खाली अपने नहि पढ़लियै सी बी एस ई सँ
नहि नहि हमर हम अपन फैमिली से नहि पढ़लहुो न सी बी एस सी सँ बिहारे बोर्ड सँ पढ़बैय
तब अभी अपने की करै छिय
हम अभी मास्टर डिग्री पी जी
अच्छा अभी तऽ कहलकै बहुते मतलब अभी भैकेंसीए नहिे किएकि अभी बहुते लोको सब टीचरेमे निकललै हन
हुँ तैयो एगो डिग्री तऽ लए कऽ राखि नेै य पी जी कर लै छ डी एल एड कर ले छै नर्सिंग में एक बार हमर निकलि गेल रह अच्छा रेंक आयल रहे इ डब्लू एस मे चारे सए रेंक आयल रहे हमे ने टॉप टॉप कॉलेज पहिले चुनि लेलहुं र ओहा मे गलत होय गेल दोबारा मे करलहुँ ओहोमे गलत होय गेल सोचलहूँ आब नर्सिंग नहि करब दोसरे चीज करब अच्छा सरकारी जॉब कें तैयारी करब नर्सिंग मे तते भीड़ होय गेले हन जल्दी नहि होत आब मास्टर डिग्री होइयए जायत तऽ तब तक कम्पटिशन तैयारी करब बीसो तीस हजार के प्राइवेट कम तऽ मिले ने जायत तत्कालके लिए
अगर कोनो सकूल नहि दै छियै करबल
इसकुल नहि हमरा पढ़बैमे हम पढ़ेलहुँ छओ सात महीना नहि छोड़ि देलहुँ ट्यूशन पढ़ा दै छहुँ इसकुल पढ़ाइमे हमरा टॉर्चर टाइच लगै हइ
करै छै ककरो अथीमे कोनो काम एना नहि करहो बहुत बात हो अछि
ह ब हमर तऽ थोड़ा सा इंग्लिश वीक हइ मतलब जैसे बैंकिंगमे एकदम स्ट्रोंग स्पीकिंग इंग्लिश धराधर बोलयल माँगै हइ ओसभ नहि हए रिटेन ठीक हए स्पीकिंग इंग्लिश हमर नॉर्मल हए समझि लेब की बोलै छियै लेकिन बोलि नहि पैत
हमरो नहि आबै छी
स्पीकिंग इंग्लिश ने आब आब अभी कालहिके कोनो अभी अगर कोनो प्राइवेट काम करै छियै अगर स्पीकिंग इंगलिश है तऽ अपने सर्टिफिकेट से जाादे उएह देखते स्मार्ट वर्क की है अपने हँ डिग्रीके आजकल ओेक मन नहि रहत त त तऽ
अब त डि्रीके भेल्यू
डि अगर डिग्री हइ ने अगर स्मार्ट वर्क नहि हइ कोइ कामके नहि हत आ स्मार्ट वर्क हैत त अपने प्राइवेटो कम्पनीमे पचास हजार चालीस हजार तीस हजार बीस हजार कमााय सकैत छियै
हँ आरामसँ
ई बात होतै ह
आओर सब बोलिै
रातिक कऽ नहि पढ़ै छियै
नहि जेना मतलब अभियो हम पैरेके उठलियै रहए पाँच बजे बैठलियै आ साढ़े आठ बजे हुँ
अच्छा
फेर मॉर्निंग मे ह
हम भी चार बजे साढ़े चार चार बजे से जाइ छ कोचिंग टापिंग करिक फिर आए फिर साढ़े छओ सात बजे तक आ जाय फिर इधर उधर करब न ट्यूशन एगो बच्चाे पढ़इ घर पर जाइके बगलेमे आ फिर खाना खायब वहाँ से आके आ खाना खायके टहलब टहलब ओएह एक आधो एगो क्लास रिविजन वला सुनि लेब आ ओकर बाद फिर पढ़ब असाइनमेंट लिखे अभी असाइनमेंट लिख लेब एकध गो अठठ रुप फिर पढ़ब फिर जब नीन लगे लग आबत बात उत कर लेब फेर सजा ह तब खाना बनबै लएबै ह
नहि हमरा नहि आबै खाली आटा सान ले छिय भुजििया उजिया काटि दै छियै भऽ गेलै सब्जी वगैरह
बस
और झाड़ू और बर्तन मांज
नहि नहि खाना बनबै लए आबै होत ने हँ आ से अभी अभी यजो है अपने के कममे हँ
हँ किछु चीज आबै हइ चावल दालि बना लै छियै आ एक दिन भुजियो बनेलियै रहऽ ठीके आग बनलै कहलकै भााय
रोटी नहि बन बनल बहुत अच्छा पहिला पहिला बार बनाबे रोटी रेत
रोटी मतलब गोल हो जाइ छै ब सिझै छै तऽ ओ मतलब करक हो जाइ छै नरम नहि हो पाबै छै पी
करा होइ जाय हो हुँ हेलो
तब अपनेकेँ सभचीज आबै हइ
खाना बनवे मे आबे ह हमरा फैंशने मे नहि आबे ह जैसे वाल के डिजाइन फर मेहदी लगेना साड़ी पहननाइ इ सब नहि आबे ह हम लड़की सब आे मेहदियो नहि लग ले घर मे लगाय देबो - बालो कोथब नर्मल
ओ तऽ हमरो ओते नहि आबै है बट एक दूगो डिजाइन सिखलियै
नहि उ शड़ीर त अभी तक एको बार ट्राइ नहि करल उमर पच्चीस अछ बाइस साल उमर हो छल हुँ
अभी हमे तऽ तऽ अपनेसँ बहुते दाम छियै
हाँ हँ तभी अपने टेंथोक के एग्जाम अथिी ट्वेल्थो के एग्जाममे देलियै नं्बर पी जी कम्प्लीट हँ बोला पहिला स छैै
हँ एगो छै से पी जी करिके ओकर बाद चलि जाउ अथीमे
एमे क ले छी
ओ पी जी करि लेलखिन आ फेर शायद कोन इन्ट्रेंस एक्जाम देलखिन तब चलि गेलखिन र पी एच की करैय लय
हँ त प्यज पीज एक बर प्याजी छै फसर बनाै खाति पी एच डी कर लेबै त ने तब प्रोफेसर फाम आयत अब इलीगल
एम चल जेती है अभी हमर मामी मतलब पाँच साल खातिर तीस हजारके महनो कमबै छथिन पढ़बो कर पढ़ेबो करै छथिन आ जे एक्सपे्रमेन्टो करै छथिन
हँ त पहिले ए इंटरस्ट छै जॉब निकलत तब ने ओकरा खातिर पढ़ाइ चाही ह प्रहियो चाहोमे रूपो लगे हा
अ रुप तऽ सरकारेसँ गेल रहथिन ओहो
अच्छा पढ़ाइ ह स्ट्रोंग होत हुनकर पढ़ाइ हँ करि सकै छौ पीजी कर लेब तऽ पीएच डी फिर ट्राइ करब
आ लास्टे अथी हइ
हाँ तीन साल के लिए
पाँच सालके
कोन छ
आ शादी के लेल
देखियए अपने से कते अच्छा से बात होइ है सबको अच्छास से बाते नहि होइ रहे आर कल्हे से जते अभी कॉल करलहु अभी अपने से कए गो चारि गो कॉल होल ने ऐं उनहिं सँ सााजिश बात होइ एग डालीज इस बार ह चारे दू छओ गो कल आइ बात हो तेना रोज कलैयो कते ने कल फॉल्स होय गेल आइयो शामके कते ने कल फॉल्स हो गेल रह
पहिले मैसेज करि लेबै फोन करयवलाके
हँ ओ तऽ करे ले छौ डालीजी खन करि लेलहु मैसेज लेकिन हुनकर हमरा ई नहि पता चलल रह छ कल पुर गेल रह ठीक है फिर अ अब कल करब कॉल ठीक ह गुड नाइट
गुड नइट